जी नमस्कार
जी नमस्कार नमस्कार
आओर बताइए ने अहाँके की हाल छै
सब ठीक ठाक छै अपन बताबऽ की हाल छै
हमरो सभ नीक छैय आओर बता अहाँके माता पिता सभ नीक छैय
हँ सब नीक छैय अपने खाना पीना खा लेले छैय
जी हम अभी न खयले छी खाना पीना अहाँके खा लेलेे छी
ह खाना पीना खाायऽ सोइ होइ छैय यहाँ जल्दिए खाना बन गेल छैय।
ओ
हँ छैय ने तऽ खाना जल्दी बनै छैय
ओ तऽ नीक खाना बोनै छैय उहां?
अहाँके आवाज कट कट के आबै छैय। नहि हम घूमने तऽ नहि गेल छीय लेकिन अहां क जो कटकट कवल छैय। हेलो हलो